सव
ठीक छै गोर लागै छी।
खुश रहू, सुहागवती, पुत्रवती रहू, धनवती रहू। खुश रहू हँ ठीक छै अहाँ ठीक छी।
हँ हमहुँ सब ठीक छी आओर सब कहि तबियत पानी ठीक यऽ।
हँ ठीक छै अपन कहियौ
अपनो ठीक छै आइ तऽ गाँवमे बरखी होयैत।
हँ आइ ददिया सौसके बरखी छैन
ह बुढ़िया मॉं के तऽ बरखि हेतै तहन की सब भौ रहल छै।
भऽ रहल हे वहै भात दाईल अहा के पाँच रङ्गके सात रङ्गके तरकारी तरुआ बोरी।
ओ
तोहनसँ बोर तहि परसँ माछ आम, दोही, चिन्नी खाजा, लड्डू
हँ बहुत
से बोनै छै
बहुत नीक
भऽ रहल अछि आब हुनकर कर्म तर्म हेतै। फेरो बारह बजे तक किया त मौसी के बारह बजे- पहिले हेबाक चाही तहि दुआरे। हुनकर आब ओएह सबके फेर ओरियन पातिल होयत फेर निपल जाइय दुआरि। के अँगनाके तऽ ओहिठाम फेरो होयत तऽ उएहसभ अछि क हमर साउसेके छथिन जेठ तऽ हमर साउसे सभटा करै छथिन आ ससुर। तऽ उएह सभटा करथिन तहन देखियौ। केना साँझ तऽक मौसम गामके लगले बारिश होइया लगले रौदा उगैया। कहुना शुभ शुभके ब्राह्मण भोजनसभ भऽ जाए।
हँ आ बहुत रौद छै गाममे। गामो मे एखन बड रौदी आइ तऽ बारिश के सम्भावना कमे राखू। बड्ड मौसम खराब छै।
गर्मीए ततेक कऽ देने छै नऽ से करहोमे नहि मोन होइ छै नहि किछु करऽ।
हँ एहि बेेर सभगोटा साजीए करैत छथि किी अलग अलग।
अलग अलग एहिबेर सभ आदमी कहलखिन जे करब।
अलग अलग।
चए हँ पाँचो भाय पाँच ठुन करैत छथिन हमर पाँचो ससुर छथिन ने। तऽ कहलखिन आब बहुत दिन भऽ गेलै से आब- की करऽ सभ आदमी अपने अपने कऽ लिअ। तऽ ताहि दुआरे अपने अपने सभ करै जाय छथिन एहिबेर। तऽ सभ आब एहि बेर ददिया ससुरके हेतनि। तऽ ददियओ ससुरके एखन अहाँके दुइयए तीन साल भेलनि तीन साल भेलनि श्राद्ध लगा कऽ। कऽ तऽ द दिया। हँ तऽ ददिया ससुरके फेर हओवला छनि तऽ फेर पाँचो भाय मिल कऽ करथिन। किए तऽ बुढ़िया माँके बेसी दिन भऽ गेलनि। तऽ ताहि दुआरे कहलखिन जे आब-
दुूनटा। ी लगले लग। भलै।
दुनू टा भऽ जाइत छै लगले लगले अहाँके सभटा दुनू भऽ जाइ छै। जुलाइए मे।
हँ तहि दुआरे एहिबेर तऽ मलेमास दुआरे बुढ़िया माँ के बर्खी। एहि बेर तऽ मले माास दुआरे बुढ़िया माँ के बरखी लेट भऽ गेलनि। तऽ हुनकर बुढ़िया माँ कऽ बरखी तऽ जूने मे हेबाक चाही। आ बुढ़बा बाबा के जुलाई बुढ़बा बाबा के जुलाई मे। ई जे पूर्णिमा ऐत ताहिमे हेतै ई। पूर्णिमा बितलााक कऽ बाद अगला पूर्णिमा मे होइ छै।
एक आदमीके जेठमे होइत छनि आ एक आदमीके अखाढ़ मे होइत छनि। उझालियियै तऽ से छई हँ पूर्णिमा दिन तऽ से छै।
बुढ़बाबा गुरुओ सब के छलखिन हे क गोटा के गुरु छलखिन हेँ।
के गुरु छलखिन हेँ ने।
ना गुरु मंत्रो वालला गुरु छथिन ने जेनाि। ई अपना घर मे तीनू चाची छै। तहन से ओ दीदी सबके।
? हँ दूटा चाची मंत्र लेने छथिन बाबा सऽ आ एकटा दीदी लेने छथिन आ बा हमर ससुर लेने छथिन। ओसभ हमरा दादिए ससुरसँ सभ मन्त्र लेने छ
बुझियौ हुनकर सब केँ तऽ गुरु केँ जेनाही असली गुरु तऽ ओहै छथिन। आ बुझिय पूर्णिमा दिन का मड़ल छथिन पूर्णिमा दिन कऽ मरल छथिन
आब ओहिसन पैघ की होइ छै तऽ गुरु जे छथिन सभ केँ ओते बड्ड लोग केँ गुरु छथिन आ अपन सभ अपन करबो धरबो करै छैन किया तऽ हमरा सभ केँ पाँच टा छथिन ससुर भाय। तऽ कतहुसँ कतहु लोक केँ घर दुआइर भऽ गेल छै एकटा टोले भऽ गेल छै। आ हमर ददिया ससुर केँ भाय जे छथिन सेहो तनको तीनटा बेटा। छैन तऽ ओहो छथिन तऽ हमरा सभ केँ एकटा टोले कहै छी।
एहि बेर तऽ ओ जे छोटका अहाँ कऽ बियाह भेलैन जैय चाचा केँ ओ सब नय खेथिन भोज नाइ
नय कहै छथिन जे बुढ़िया माँ केँ हम बड्ड मानता देने छलियै से हम खैब आ बहुत दिन भऽ गेल हँ बड्ड बूढ़ भऽ कऽ मरल छथिन सोहागन भऽ कऽ छथिन तऽ कहै छथिन हन जे खायब आओर हुनका जे छनि से छोटका दिअर जे हेथिन हमर छोटका ससुर केँ बेटा ओकरा बेटा जेना हुनका पालनेहो छैन जो जे हमर दद दीया साउस जे मैर गेलखिन से किन्नौ नय ओ छोड़थिन जाए देथिन तब बड्ड माने छलखिन हे इहो बड्ड माने छलखिन हे बौआ ओहो बड मानै छलखिन हेँ तऽ से छलनि हेँ तहन तऽ वैह सभ छी तहन तऽ आब एखन वेहै सबमे लागल छी भऽ गेले नहेलहुँ सोने लहुँ कहलिये नहा सोना कऽ तहन देखै छियै की केना हेतै से कऽ देबैन ओरियान किया तऽ माइत केँ दीवारी बनतै फेरो फूल केँ माला गाथल जेतै फेरो हुनका सभटा ओरिया सभटा फेरो साउस केँ ओरिया कऽ देबैन तहन नऽ ओ बनेथिन करथिन
हँ -हँ बड्ड ओरियान होइ छै बड्ड ओरियन
ओरियन होइ छै अहाँ कऽ तिल जौ सबटा ओतय राखल जेते फूल से सभ सभटा ओरियन कऽ कऽ सभटा ओतऽ राखल जेतै
हुँ - हँ
गाय केँ गोबर गाय केँ गोत से सब सबचीज ओतऽ अथी कैल जाय छै कर्म लग मऽ देल जाय बड्ड ओरियान होइ छै से तैहि नऽ कहै छै ब्राह्मण जे छै से विधेमे बिका गेल
हँ
ब्राह्मण केँ विधमे केओ मय सकि सकैए जे ब्राह्मण केँ होइ छै विध से ककरो विधि नय भऽ सकै यऽ
अपन सबक ब्राह्मण केँ बिछे बड़ छै बियाह मरन मुूड़न उपनयन सबमे एक तरफ सँ आ सब मे एकेटा नियम छै नहीरे केँ कपड़ा जे पहिरल जाय छै
हँ सभटा अहाँकेँ श्रधो जे होइ छै तऽ अहाँकेँ ओकरा लग रहै छै ने हमर ददिये साउासुके जे भेलो रहनि तऽ हमरा सबटा साउासस के एत से एले कपड़ा लत्ता से हमर ससुर पहिरलखिन हमर साउस पहिरलखिन तऽ सएह नियमे छै सएह
हँ अपना सबके विध ह बड्ड छै बड्ड विध उपनायन मे
ददिया ससुरके हमरा ददिया ससुरके केछु भेल छनि से अहाँके वैदिकी श्रादध भेल छै आ तऽ लोक कहैय बरखु श वदिकी श्राद्धमे ई होइत छै जे अहाँके ओ केलासँ सीधे स्वर्ग के रास्ता खुजि जाइत छै तऽ सोहागन जे जाइ छथिन तऽ सोहागन कऽ लेल छइन जे उबैद्य की श्राद्ध नहि भऽ सकैया
हँ
तऽ सोहागन छथिन आ बुढ़बा बाे भेलनि तऽ बुढ़बा बाबाके भेलनि तऽ सभटा भेलै अहाँके
आ बुढ़बा बाबा तऽ जवारो नोतल गेल रहनि
मण्डली भेल रहै अहाँके बारह गाम तेरह गाम के मण्डली भेल रहै बारह तेरह गाम के लोकसभ खेने रहै हँ तऽ सएहसभ भेलै ताहिके बादमे फेरो अहाँके ओहिमे गै श्द अहाँके उसरगल जाइए अंगना में बाछी अहा के उसरगल जाइया घाट पर गैअ लग हइर
अ इहो नियम छै जे ओसभ पर पुतोहु या बेटा बैइसो नय सकैएा से किए
ओ अहाँ के की छै जे आब ओ दान क देलिय ओ दान केेला चीज अपने नय कोई लोक लऽ सकेया नऽ इ चीज हम उसरइग कऽ दऽ देलियै हँ उसरइग कि नहि तऽ ओ बेटी सबके सर समाजमे अहाँके जकरा इच्छा अइ भागिनवानके दऽ दब भागिनवानके दऽ दियौ
बेटीये के होइ छै बेटी बेटीये सबके होइ छै ने बेटी पोती सबके जेकरा भेल
बेटी पोती अहाँके केओ गामेमे होइए ककरो नहि छै चीज बस्त
हँ हमरा एहिठाम हमर साउस खतम भेल रहती
गाय अहाँके सेहो सबटा रहै छनि
तऽ हमरा सब अइठाम स दू टा नन्द छथिन एकटा पितियोत एकटा
अपन दु
तऽ हँ तऽ अपन कहलखिन हम किछ नहि लेब तऽ तयो भाय कहलखनि जे गाय आ सोन तुलले ये आ बर्तन भाड़ा इम्हर उमहर के जे सामान हय दालि चाउर सबटा कहलखिन पितीयोतहँ प पलगं हँ हँ हँ हँ पलङ्ग जे है
हँ
से सब सबटा कहलखिन हुनका लऽ ले
तऽ नीक केलखिन आब उएह छै जे पलङ्ग उसरैइग दैत छै आ पलङ्ग उसरैइग ौड़ नि वला आ सबके अपन वएह द दै छै की होइ छै ओइ पर तऽ सु सुते छै ओछैना बिछैना से से जते रहइ छै से सभटा दऽ देलक
हँ हँ तऽ सेएह हुनको दऽ देलखिन
ा लाइट लालटेम दै छलैया लाइट दै छलैया आ आब की करेय एकटा छोटका के गैस चूलहा सिलेंडर द दै छैय
टिया तेले देते तहन नऽ किइयो लाल टेम देतै
हँ कोटो मे जे जे छै से सभके मटिया तेल भेट ो नहि करै छै ओ पाइो पाइयो देला पर जल्दी आहाँ कऽ मटिया तेल नय कतउ भेटत तऽ तय दुआरे सब आब वएह लाइट अथी सीख लेलक गैस लाइट त सब ओई में गैस लाइट दऽ दै छैय
हँ हँ से तऽ् छैये अह एक बेर सेेखरा भगवती गेल रहिये नेपाल ने।
हँ हम एक बेेर शेखड़ा भगवती गेल छी बड जागरण छै। छथि बड बड निक बड्ड नीक बात विचार अहाँके जेबै तऽ ओतऽसँ आबऽके मोन नहि हैत तऽ जाइ तऽ देरी जाादी जाउ ते ओहि ठाम जतअ अहाँ के जल भरे छे पोखइर में अछििन जल ओहिीठाम अहाँके बड़काटाके घण्टी दऽ देने छै जे एक बेर घण्टीकेँ बजेबै तऽ तेहन गूइि गूइि आवाज आयत। आ ताहि कऽ बादमे अहाँ। के गेंट लग मे जाउ हुनकर चौकठ पर अहााँ के सब- अहाँके ओहिमे टिकली साटत तहन अन्दरमे जायत भगवती। के पूजा कर रहल ह शेखराा माता के एतेक सुन्दर एक। गेंट सऽ पूजा करू आ दोसर गेंट से फेरो- निकलू आ बाहरेमे अहाँ। के नारियल जे छै से हुनकर शेखरा भगवतीके नामसँ। बाहरेमे पण्डा बैसल रहत। आ ओ पण्डा नारियल अहाँके फोड़त। से करै छै बड्ड जागर छथिन वहाँके आ। घूमऽके स्थान बड नीक घूमऽके कतहुसँ कतहुँ बाजार क।
बुझियौ ओतऽ अथी इंडियन पाइ तऽ नहि चलैत हैत।
नहि इणडियनो पाइ चलैत चलैत छै इण्डियन पाइ हँ। चल छै कतौ से कतहु कते कते लोक छागर दय लऽ मूड़न- करव लए। भीड़ पड़ै दुनिआँके भीड़ होय दुनिआँके लोक। कोनो चीज के अभाव नहि- तकरा जतेक पाइ तकरा ततेक चीज। बुझलिय बड नीक।
लाग हमरो बड्ड मौन यै जाय के। जाहि टाइम मे अहाँ सब गेल रहियै तऽ छोट बौआ रहै तऽ नहि जा पेलहुँं।
हँ ओहो।
हँ तऽऽ आब।
आओर सभ कहियौ।
ठीक ठाक यै अहाँ कहियौ नास्ता पानी भऽ गेलै
आओर सब ठीक अछि आओर सब बढ़ऑं अ चाय ताय भऽ भ गेलै नास्ता सब भ गेलै नय एखन जलखै नय भेलै एखन जलखै बानबो
बड आच्छा भोज भात वाला अंगना यै के करत नय करत जल